हँ हेलो
नमस्कार मित्र कोना छी।
नमस्कार हँ हमर सभ तो सभ ठीक अछि भगवानके कृपा से से बहुत दिन बाद गप भए रहल अछि।
सह कहलहु आइ काली सब अपन अपन काजमे व्यस्त भेल जाय अछि।
हँ अच्छा आइ विषयपर जरूर गप्प करब, हम सोचि रहल छी जे शिक्षा क्षेत्रपर किछु चर्चा कयल जाय, आइ काल्हि ही शिक्षा समाजके सभसँ महत्वपूर्ण विषयमे से एक बनि गेल अछि।
बिलकुल बहुत नीक विषय चुनलहो, वास्तवमे शिक्षा कोनो देशक विकासक आधार होत अछि।
बिलकुल बिलकुल सही कहलहुँ जे शिक्षा व्यवस्था मजबूत रहत तऽ समाजके अर्थव्यवस्था और देशके भविष्य सेहो मजबूत रहत।
सही बात मुदा एखनहु शिक्षा क्षेत्रमे बहुत सुधारक आवश्यकता महसूस होइत अछि।
हँ बिलकुल विद्यालयके संख्या बढ़ल अछि, विश्वविद्यालय सेहो बहुत बढ़ल अछि मुदा गुण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एखनहु चु चुनौती बनि गेल अछि।
बिल्कुल ई बात तऽ सही अछि केवल भवन बना देला से शिक्षा मजबूत नहि होइत अछि। असल बात आ ये
बिलकुल आ असली बात तो अछि जे योग्य शिक्षक नीक पाठ्यक्रम आ प्रभावी शिक्षण पद्धति इ रहबा के चाही।
बिलकुल हमरो एहन लागैत अछि एकोठाम विद्यालय अछि मुदा शिक्षकक कमी अछि आ के कई तरह का शिक्षक छ ती मुद्दा आवश्यक संस्था नै अछि।
सही कहलौ अ शिक्षा केवल किताबा के पढ़बाके ए धैरि सीमित नहि रहबाक चाही।
बिलकुल विद्यार्थीक सम्पूर्ण विकास पर ध्यान देल जाय।
हूँ अं अर्थात केवल परीक्षा पर पास करब शिक्षा नहि अछि सोचबाके क्षमता समाज समस्या समाधान नेतृत्व क्षमता नैतिक मूल्य आ व्यवहारिक ज्ञान सेहोके आवश्यक अछि ना
तो बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात कहलौ आय काल्हि बहुत विद्यार्थी केवल अंक प्राप्त करबाक लेल पढ़त छथि।
बिलकुल बिलकुल सही बात कहलौ कि अंक अ प्राप्त करबा लेल पढ़ाइ करैत छथि, ई प्रति प्रति अस अस्पर्धा एतेक बढ़ि गेल अछि जे सिखबा के प्रक्रिया पाछे पड़ जाएत अछि।
बिलकुल सही हमरा लागत अछि जे शिक्षा प्रणालीमे रटन प्रणाली पर निर्भरता कम देबाक चाही।
एकदम-एकदम सही विद्यार्थी जे विषयके बुझि लेत तऽ ओ जीवन भर याद रखत।
बिलकुल मुदा केवल याद कई के परीक्षा देला से ज्ञान स्थायी नहि रहत अछि।
बिलकुल वैसे यहाँ अपन विद्यालयके समय याद करैत छी।
हाँ बहुत किछु याद अछि हमरो समय शिक्षक सबक स मान बहुत बेसी केल जाएत छल।
हँ, शिक्षक केवल पढ़ाइवला व्यक्ति नहि रहल अब, बल्कि मार्गदर्शन मनायल जाइत छलह।
सही बात एखनहुँ सेहो ओ बहुत नीक शिक्षक छथि मुदा शिक्षण व्यवस्था पर दबाव बढ़ल अछि।
हँ कतेके तऽ शिच्छक प्रशासनिक काम काजे व्यस्त रहैत छथी। जाहिसे शिच्छक प्रभावित होइत अछी।
ई समस्या वास्तवमे गम्भीर अछी। विद्यालय प्लस सकर मध्य बर मुख्य कार्य पढाईबेक होइक चाही।
बिलकुल, अहाँके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रऽ कशिक्षा व्यवस्था, कतबेक एम्मे मजबूत भेल अछि?
पहिने स स्थिति नीक भेल अछि मुदा एखनहुँ बहुत दूरी तय करबाक अछि।
अच्छ कतेक गामोमे विद्यालय अछि मुदा संसाधन तो सीमिते ने अछि।
बिलकुल ई बात हमरो देखे मे अबैत अछ। केतको हँ पुस्तकालय नै छै अछी। प्रयोगशाला नहि अछि, कम्प्यूटर सुविधा नहि अछि।
सही-सही बात कहलहुँ। जखन शहरी अर ग्रामीण क्षेत्रा मे अवसर समान नहिँ रहत, तखन शिच्छा से समानता केना आयत?
ई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अछि। सरकार आ समाज दुनू अही दिशामे काज करबाक आवश्यक अछि।
बिलकुल विशेष रूप से डिजिटल शिक्षा पर ध्यान देबऽके जरूरी अछि।
बिलकुल, कोरोनाक समयमे ई बात स्पष्ट भए गेल छै। जे तकनीक शिक्षा क्षेत्रमे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकैत अछि।
हँ बिलकुल सही बात कहलहुँ ऑनलाइन शिक्षा से बहुत विद्यार्थी लावान्चित भेल।
बिलकुल ह मुदा बहुत विद्यार्थी एहन सेहो छल जे इन्टरनेट अथवा उपकरणक अभावमे पढ़ाइ नहि करि सकल।
हूँ, ई असमानता दूर करबाके आवश्यकता अछि।
बिलकुल जे प्रत्येक विद्यार्थी के डिजिटल संसाधन उपलब्ध होतै, सिखबाय और सिखबाक अवसर बढ़त।
हँ आइ काल्हि उ दुनिया भरिके तकनीकी उपयोग बढ़ि रहल अछि एहि कारण विद्यार्थीके प्रारम्भिक स्तर से डिजिटल साक्षरता सिखाओल जाय।
बिल्कुल। कम्प्यूटर मूलभहुत ज्ञान आ बिचली विशालिता नहीँ आवश्यकता बनि गेल अछि।
हँ, ऐ पर बहुत रोजगार सेहो तकनीकी कौशलपर अधारित भए गेल अछि।
सही बात मुद्दा हमरा लागैत अछि जे केवल तकनीकी शिक्षा प्राप्त नहि अछि। कारण नैतिक शिक्षा सेहो ओतेक आवश्यक अछि।
हँ ई बात हम पूर्ण रूपे सँ मानैत छी जे विद्यार्थीके ई सिखायल जाय जे ईमानदारी अनुशासन सम्मान आओर सामाजिक जिम्मेदारी की होइत अछि।
बिल्कुल ज्ञान आ चरित्र दुनू समान रूप स महत्वपूर्ण अछि। जे कोनो व्यक्ति अत्यन्त शिक्षित अऽअछि मुदा नैतिक मूल नहि अछि तऽ समाजक लाभ कम होय भेटत।
सही सही कहलहुँ, विद्यालयके उद्देश्य केवल रोजगार लेल तैयार करबा नहिँ, बल्कि जिम्मे दार नागरिक तैयार करबाके सेहो जरूरी अछी।
बहुत सुन्दर बात कहलहुँ आइ काल्हि अभिभावक स सेहो शिक्षा प्राप्ति जागरूक भेल छथि।
अच्छ ई त सकारा सकारात्मक परिवर्तन अछि जे पहिने बहुत बच्चा आर्थिक अथवा सामाजिक कारण सँ विद्यालय नहि जा पाबैत रहय।
अही-अहीअहीमे स्थिति बेहतर भेल अछी। मुदा गुणव तब पूर्ण शिक्षा प्रत्येक बच्चा धरि पहुँचबाए पर एखनोहु काज करबाक। आवश्यकता अछि।
वैसे अहाँके अनुसार उच्च शिक्षा क्षेत्र के सुधार आवश्यक की अछि।
बिल्कुल ई विषय पर विस्तार से गप करबाक आवश्यकता अछि, हमर कारण से विश्वविद्यालय स्तर शिक्षा सेहो अनेक चुनौतिक सामना कए रहल अछि।
सही कहलौ बिल्कुल विद्यालय और महाविद्यालय शिक्षा पर सेहो गम्भीरता से विचार करबा के आवश्यकता अछि।
बिल्कुल विद्यालय स्तर पर आधार तैयार होएत अछि, मुद्दा उच्च शिक्षा भविष्यक दिशा पर ना अ दिशा तय करैत अछि।
हां मुदाऽ कतेक विद्यार्थी स्नातक अथवा स्नातोकोत्तर डिग्री प्राप्त कर लेलाके बाद सेहो रोजगार लेल संघर्ष करैत अछि।
बिल्कुल ई वास्तवमे एकटा महत्वपूर्ण चुनौती अछि। अहाँके की लागैत छ छी।
तऽ हमरा लागैत अछि जे शिक्षा और उद्योगोके आवश्यकता बीच एखनहु अन्तर अछि जे थोड़ा अ विस्तारित रूप से कहूँ त कतेके पाठ्यक्रम वर्षो पुराना ढाँचामे पढ़ौला जायत अछि अभी भी ए जब की रोजगार बजार तेजी से बदल रहल अछि।
आय कालिक तकनीक कृत्रिम बुद्धिमत्ता डाटा विश्लेषण डिजिटल मार्केटिंग साइबर सुरक्षा आ नव क्षेत्रमे अवसर बढ़ि रहल अछि।
हां मुदा बहुत विद्यार्थी एहन कौसलाके संग परिचित नै भाए पाबैत छथिन।
सही यही कारण पाठ्यकर्मक समय-समय पर उद्य अ उद्यतक करबाक आवश्यकता अछि।
बिल्कुल केवल सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त नही अछि व्यवहारिक ज्ञान सेहो आवश्यक अछि।
सही कहलौ जे विद्यार्थी केवल किताब पढ़ि के परीक्षा पास कयलै, मुद्दा वास्तविक समस्या समाधान नै कर सकत तऽ उहो प्राथ अ प्रतिस्पर्धा मे पाछा पड़ी सकैत अछि।
हुं बिल्कुल एहि लेल परियोजना आधारित शिक्षण ए प्रयोगात्मक कार्य और उधोगा से जुड़ल प्रशिक्षण बढ़ावला जाय
बहुत नीक सुझाव अछि आय काल्हि इन्टरनेट इन्टर्नशिप महत्वपूर्ण सेहो बढ़ि गेल अछि।
हां विद्यार्थीके पढ़ाई के संग वास्तविक कार्य अनुभव भेटत तऽ हुनकर रोजगार प्राप्त करब सरल होएत।
बिल्कुल सही हमरा लागैत छै जे करियर मार्गदर्शन पर सेहो ध्यान देबाक आवश्यक अछि।
एकदम-एकदम सही कतेको विद्यार्थी अपन रुचि और क्षमता अ बुझने बिना विषय चुनी लगैत छथि।
बिल्कुल बादमे हुनका कठिनाई होएत अछि।
हां वाह सही कहलौ ऊह विद्यालय और महाविद्यालय नियमित करियर परामर्श कार्यक्रम होबय के चाही, एहि से जे विद्यार्थी अपन लचा फर्स्ट कर सकै।
बिल्कुल वैसे एकटा औरो महत्वपूर्ण विषय अछि शोध अ नवाचार ई तऽ शिक्षा क्षेत्र के आत्मा मानल जा सकैत अछि की
हां सही कहलौ विद्या विश्वविद्यालय केवल डिग्री देबा के केन्द्र नै होयबय के चाही ओ नव विचार शोध और समाधान केन्द्र होयबा के चाही।
बिल्कुल दुनियाक बहुत विकसित देश शिक्षा आ सोच पर भारी निवेश करैत छथी कारण व नव खोज अ नव तकनीक देशक विकास मे महत्वपूर्ण योगदान देत अछि।
बिल्कुल विद्यार्थी सभके प्रश्न पूछबाके प्रयोग करबाके और नव सोच विकसित करबाके अवश्य भेटबा के चाही।
केतको बेर कभी प्रा केवल परीक्षा परिणाम पर अत्यधिक ध्यान देल जाएत अछि। जहाँ से रचनात्मक प्रभावित होइत अछि।
हां एकदम सही जे विद्यार्थी गलत उत्तर देबा के डरे मे प्रश्न पूछबे नहि करत तऽ सिखबा के प्रक्रिया कमजोर नै भए जाएत अछि। इ इ बहुत महत्वपूर्ण अछि।
विद्यालय अ महाविद्यालयमे एहन वातावरण होयबा के चाही जते विद्यार्थी खुलके अपन विचार रखि सकै।
बिल्कुल ओय से शिक्षा के संग मानसिक स्वास्थ्य पर सेहो ध्यान देबय के आवश्यकता छै।
बिल्कुल ई विषय एखन बहुत महत्वपूर्ण बनि गेल अछि केतको विद्यार्थी पढ़ाइ प्रतियोगिता आ भविष्य चिन्ता तनाव महसूस करैत छथि।
सही सही कहलौ तऽ आजके बातचीत तऽ बहुत नीक रहल कि हमनी सभे शिक्षाके बारेमे बात करलौ। और ठीके अछि फिर बात फेर बात करैल जाइत छथि।
बिल्कुल ए धन्यवाद।